हेलो प्रणाम
गोर लागै छी गोर लागै छी
की हाल चाल हाल चल चैल रहल छै बुल बुलूके फोन क लियौ ने नहि ओकरा कहलियै गोलू के गोलू के कहलियै
अच्छा फोन करै ला
हू हू
केकरा
गुल्लू के
गुल्लू के तऽ मोबाइल एखन नहि य ओकरा पास दोस्त के पास छै ओ आइल छै कनि घर आब जेतै तखन
अच्छा
अहा हू कहू न की समाचार या यौ की बताउ यौ आइ जे मोन थाकल ये हमरा ने बड़ थाकल ये बहुत ज्यादा
की भेल
उ की कहू एत्ते भाग दौड़ आइ भऽ गेल छै न माथो दर्द दैया मोन करेया सुति रहू ओर सुतबे तऽ पढ़ाइ नय कऽ पेबै पढ़ाइ नय करबै तऽ दिक्कत के बात छै न
कोन चीजके भाग दौड़
औ भऽ गेले कनि इम्हर उम्हर के घर के काम काज के सिलसिला मे चक्कर मे अहाँके तऽ पते यऽ सब बात करऽ पड़ै छै यौ घर मे छी आ काम काज नय करबै तऽ घोर जे नय बैलगा देतै
ओ ई बात से हमरा लागल अहाँ काम ताम नै करै छीयै घरके
हँ नय नय करै छीयै करै छीयै ओर की कथी भेल अह के सुनलियै कि बैंक में सरकारी नौकरियो लाइग गेल
उह की बताउ हँ लाइग तऽ गेल सरकारी नौकरी लेकिन मनचाहा नइ मिलल
कि कथी मिलल
मतलब जे चाहै छनुह हेँ से नय मिलल दोसरे मिलल मतलब मिलल सरकारीए नौकरी लेकिन दोसर मिलल ओहिमे जी एस टी इंस्पेक्टर मनचाहा जी एस टी टी इंस्पेक्टर बनय के रहै
अ तऽ कथी बैन गेलियै
हम बैन गेली हाँ
हँ हू हू कोइ कोट अरे कोनो दिक्कत नय छै यौ जी एस टी ऑफिसर बनि जेतियै तऽ कनि अपना हमरा सभके कनी काम भऽ जैतै जी एस टी नय लागत तखैन कि कहू ह ओ बड़ी जे मिलै भगवान जे दै छथिन न खुशी खुशी ओकरा स्वीकार कऽ लेब चाही
बिल्लू के कहलियै न
जे होइ छै भले लै होइ छै की कह कहू ठीक ने नीक नय सही नय कहलियै
चेनमे चेनमे डालेलकै
यौ देखियौ न हमर घर मे न पाँच पाँच टा मोबाइल के डब्बा छै हमरा पास एके टा हमरा घर मे पाँच टा मोबाइल के डब्बा हमरा पास एकेटा मोबाइल छै बतियौ एना कहियो भेलैए देखने रहु न यौ आउ ने यौ काल्ह आउ न काल्ह भोर भोरिया गाड़ी पकड़ कऽ आउ ने
एखन आब नय भऽ पायत
ह यौ यौ एना नय करू आउ ने आउ ने कनि
टिकट नय मिल रहल छै
सब भेट जेतै पैदले आबि जाउ न की दिक्कत छै ए पैदले आबि हम रहितियै तऽ साइकिले उठैतिय आओर पैदल आबि जेतियै आंय
बुल्लु कऽतऽ छै
बुल्लु अइठम छै बुल्लु के मोबाइल नय छौ ओकर संगे मे
संग मे छै ओकरा मोबाईल
नय छै ओकर संग मे मोबाइल ओकर मित्र के शखा के पास छै
अच्छा अच्छा ई अंकित के भऽ गेलै बात वात
अंकित के तऽ मोने नय कहै छै कहै छै भाय हमर नय ऐलौ हमर मोऽने नय करै छौ आब ऐतौ तहने मोऽन करतौ
किया ओकर ऐलैया किया नय
नय पता कतऽ नय हम कहलियै काइल रबि छलै तऽ दुआरे नय आईल हेतौ आइ शायद आबि जाउ आब देखियौ ने कखन ऐतय
लागल से
हँ तखन से लागले छै आब देखियौ की हेतै की नय हेतै बहुत गड़बड़
आबि जेतै ओना ओतेक दिक्कत वला बात नय छै
हँ हँ हँ आबि जेतै कोइ दिक्कत के बात नय छै अपना सबके तऽ आबि गेल मोने खुश भऽ गेल यौ आ फेर आयत तऽ देखियौ न कहिआ एतै हमर परसू तक मे एतै काल्हि तक मे
बचि गेलौ हमर तऽ काल्हि शायद आबि सकैया अहाँके परसू नय नय अहूँ के एके साथे आयत जे दिन दोसर पेमेंट आयल रहे हमर ओहि दिन अहाँ के आयल रहे ने पहिल हँ तऽ साथे मे ऐतय तब
तब तऽ छी हँ बतायब बतायब तब तऽ बड्ड मन खुश हेऽत यौ कि कनि हमर छै कनि काम काज ओहो पूरा भऽ जाय न तऽ भऽ जेतै आब कामो काज तऽ कऽरये पड़तै की कहू
हँ हँ
मम्मी पापा सब गेल छथिन हमर मम्मी पप्पा नब्या जो ती दीदी सब गेल छथिन घुमै लए आब घर मे अकेले छियै आँय अहिये ठाम बजार तजार हाट गेल छथिन हमरा तऽ आब पता नय अइठम किम्हर गेल छथिन नय गेल छथिन हमरा तऽ नय पता आब काईल के की रहतै यौ अहाँस- छिय ने काईल रहीतै तऽ तब न हेतय हँ हँ रातिमे तऽ बारह बजे लगबै के छै यौ क कोनो अथि नय करै ओहिमे कोनो अथि नय देरी नय करै के छै
एक दूगो रील भेज देब नीक वला अगर बुझाए कोनो मिलय तऽ हमहूँ एक दूगो रखने छीय आब समझ नय आबि रहल यै
तब सेव कऽ के रखने छियै दू तीन गो दू गो हम सेव केने छियै दुनू लगा देब कथी ले चिन्ता कऽरय छियै नय कहब तऽ मेंशन कऽ देब मेंशन बैको दऽ सकै छी जे कहू
हँ देख लेबै एक बेर हमरा भेजब
हँ ई ओ तऽ भेज देब हम अहाँके दिक्कत के बात नै छै काल्हि के दिन तऽ हमरा बड खुश हएत बहुत प्रसन्न हएब यौ।
न बाद के नाम।
तऽ आओर नीक लागत लेकिनअहाँ तऽ आबी नै सकै छी। छियै कि कहु कोनो बात नै होइ छै होइ छै। आ हु आओर नाश्ता पानी भऽ गेल मारब अहाँ के हम नाशता पानी भए गेल हँ की सब भेल या नाश्ता के नाम पे हँ।
अण्डा तण्डा खेलियै।।
ए तब तऽ मोन खुश हो एकदम एक नम्बर भऽ गेलयौ अंडा खा लेलियै तऽ। अंडा फण्डा सँ नीक कोनो चीज होइ छै हमर त हमर तऽ याब एखन कथी कहै छै नाश्ता पानी के नाममे हम खाली पानी खेलियै मतलब पिलियै या। मैर तमे हम अहा के हँ। आ यौ एकर क बरबराबै छै। कि ओकर लागै छै जे कनि सर्विस तर्विस के जरुरत छैय।
हँहँ सर्विसिंग केनाइ जरूरी छै टाइम टाइम पर सर्विसिंग हेबाक चाही।
नै करबै तऽ खराब भ जाइ छै नै कनि।
हँ हँ इंजने जाम भऽ जेतै नै हेतै त सुनबे। किनकर। हगना बाबु।। हगना बाबू तऽ भरि दिन हगयते रहैययैछ
हँ उहे न हगना बाबू के तऽ पूरा बीमार तीमार छथि। की कहू हमा लागै या हुनको सब हँ हमा लागै। हमरा लागैया हुनका समय तमय से आबि गेलीय चलु न भोजो तऽ मिलत ई बात स ओनायो बढ़ कष्ट छै हुनका हुनका बढ़ कष्ट छै लेकिन। बहुत जायदा निपट जेतै हँ मूकर्ति मिल जाय तऽ नीक बात छै आब ओते कष्ट। मे खुदो परेशान होइ छथिन आओर। घर घरवाला तऽ चलु ठीक छै घरवलाक के थऽ। देखियौ न की हेतै आओर हुँ।
पाँच छ दिनके भोजो रहत तऽ।
हँ भोजे भोजे मे तऽ मोन लगतै यौ खाय मे। आइयौ एकर बिआह कथी भेलै भऽ गेलै कि नै एकर बिआह फाइनल।
कोथू लिखदै है क
नै यौ ई नै छलए यौ कथी त नाम छै ओकर। नै नै नै डाक बाबू नै यौ ओ जे ओ नै छलय डाक बाबूके दू घर छोड़ केऽ। यदि तऽ नाम छलै घसकल बाबू घसकल बाबू।
घासकल्हा घासकल।
हँ घसकलवा के की भेलै ओकर बिया तिया फैनल भेलै कि नै। चार गो बच्चा भेलै ने यौ हो गेलै बियाह मन आँय बियाहो भऽ गेलै हमरा को ए हमरा खोजो नै केलखिन। हमरा खोजो नहि केलखिन एको बारी।
आदमी सभके बियाह फिक्स भऽ जाइ छै तऽ खोजबो नहि करैत छै।
हँ तऽ उह ने बात छै केते मिनट अरे कतना चलचल करै छी तू। आठ मिनट हँ कतला चलचल करै छी यौ एकरा ई छौड़ा के मारिये दू थप्पड़ मोने
ह ओकरा सर्विसिंग के जरूरत छै लागि रहलै।
सर्वे से बहुत जाददा की कहो ओकरा मनमे एखन जे छै ने ओकररा मन ठण्डाबय के जरूरत छै
अबै छी हमहहुँ तब ठण्ढेबे ओकरा
आउन आउन अहाँके तऽ इन्तजार यऽ अहाँ के त स्वागत यऽ दिल खोलि के ह दिल खोलके देह खोलके कपड़ा खोलके आओरो कछो खोलके कहु आ यौ जे हँ छोड़ू नह गेल छलियै बरियाती मे
हँ
तऽ केहन छलै ओहिठामके भोज भात सब
एक नम्बर रहै जय जय
जय जय आओर अथी गेलियै तऽ देखलियै कि नहि एगो दूगो के
ए
तब तऽ अहाँके मोन लागि गेल हेत यौ तब त हम्मू रह गलो खोजे नहि खेललक चोटा आबे क देखिय ने आब के बतेबै ने
साथ
ई चोटा खोजे नहि खेले रुकु ने ई भेटत ने त एकरा बतेबेै हम लागै छै एकरो कनि ओना तऽ हर गजह भाइजी भाइजी करैत रहहियै आ बिआाह भेल या तऽ खोजे नहि केलक मुदा अहा कहब
रहै छियै बिहा बेर म
हँ भूलि गेलियै कोनो बहाना बना देते यौ की कहबे की कह एते भाग दौड़ मे अथी ध्यान पर से उतरि गेल तऽ हमहुँ कहबना कि मतलब ध्यान पर सुतलके तऽ अपन मैने आदमी के धान पर उत देलियै कुछो ह त सबस पहिले हमरा पास भाईजी भाईजी उ आ जखना अथ भऽ गेल तऽ भाईजी बिसरि गेले भाईजी के
सएह ने आइकाल्हि आदमी बिसरि जाइ छै
चल बड़ बड़ खराब बात छै अहाँ भेट तऽ कहब ओकरा अब अबे छिय ने तऽ ओकरा धऽ के कुटे देबे ह के आब के कुटे देबे ओकरा ह स बात तऽ सही छै कठाम बिआाह भेल ओकर कोन गाम हँ कोन गाम में बिहा भेले हा
हँ आ
इएह अपने तिलमिलिया भेलै हँ
अरे ई तिलमिलिया में तऽ एगो खास बात छै यौ
कि तिलमि तिलमिला देने हँ तिलमिला दियए
परेशान करैया
तिलमिला दियै
ह तिलमिला देबै एहने तिल मिलेबै एहने तिलमिलेबै न कि एकर मन जे खुश भऽ जेतै न भऽ जेतै अगला दिन से ने हमरा न भाइजी फेर अथी भऽ जेतै तिल मिला देलियै एक बार त। तिल मिला देलिय फेरो तिल मिला दियै
हँ हँ दू चारि बेर डोज चाही ह एकरा डोज चाही भयंकर
यौ देखियौ ने यौ केना करै छै इ सब बड़ परेशान करैए की कहू एना जे करतै बूढ़ सूढ़ आदमी के
काम ने चलेवला छै
आ देखियौ कहे छै कथी मरि जो हम भोज खेबो बतबियो
बताब सब भोजे खाय पर लागल हय न भोज खाय लए मतलब अपने भाय के मारि देतै
हँ उहे तऽ फेरो एकरा तील मिला दियै बुढ़वा के धोती खोलि दियै एं
कहैया धोती खोलि देत
हँ लागै छै देखियउ देखियउ देखियउ केना करै छै छोड़ ई छौड़ा के तऽ हम अखने बतेबै एकर मोने ठंडा